लोको पल्लवी दिखाया
हू
सभके नेट नेट ने काम कम करता है तऽ बैलिंग कॉल लिखा जाता है कछु देर तो हमारामे वही लिखा रहाता फिर भी मिनट आया
ह्म
हेलो
अपनेके हम कतेक कॉल करलियै एक दिनमे
अहाँ कतेक कॉल केलियै तऽ हमरा हमर टास्क पूरा भऽ गेलै ने मम्मी गोसाइ रहै दू दिनसँ मोबाइल नहि देखयके लेल तऽ मम्मी रहै घरेपर तऽ मम्मीके डरे ने मतलब क्ास करैत रहियै एहि जे बैठल रहियै तऽ हम नहिसभ बात उत केलियै मम्मीके मोबाइल में एकाउंट में एके सए रुपआ बतेलक ने मम्मी गोसा रहे डेढ़ सए रुपआ लगेे एके सए रुपआ लाग के देतोो कथ ई सब झंझट में पड़े छै तीन चार दिन से पढ़ाई नहि केलिये परीक्षा नजदीक छौ एहि सब खार गोस्सा रहे सत्रह तारीख मद्यनिषेध का हमारा ए्जाम है कटिहार मे इसीलिए ने ममी चलते न किस को बाते न कर रहेे तलाश क सोचे र मे सबसँ बात कर लेंगे ऐसे भी तुम फोन करत कीपने नहि आताथा अभी दस बजे है ने सरे दस तऽ सााये कोइ कोइ लोग जगह होगा तऽ एक दूसरे पे बात कर रहा है नहि तऽ सब लोग कम सोया ही होगा सोना तऽ चार पाँच बार गी तक होबे न कसक नेटे खतम हो गया त बोले हम कल करेंगे आर तुम्हारा अभी लगा है बोले कि अभी दूगोे बातै ने तीनगो के आज शाम से लेेकके अभी तक
अपने को बहुते पैसा मिल एने सुने ने अपने के बहुते पैसा मिलत हम एगो अथी भेज देबै अहाँ पर मेल भेज दे दबैा
पंखा चलता है तऽ आवाजे नहि आता है मम्मी रूममे बगलमे सोइ है उस रूममे
अपनेके मतलब हमे एगो ई मेल मतलब करैवला भेज देबै वहाँपर अपने ने अपन प्रॉब्लम लिख देबै कि हमरा पैसा अभी तक नहि एलै हन पूरा ठीक आ ई मेल के एक दिन बाद अपनेके पैसा आब जेत आओर डेढ़ सएसँ जा्यदा हयत
हमर हमर अभ ने अपने आप मतलब हम मतलब टास्क नहि पूरा कयलहुँ रहए लाइने कटि गेल मतलब हम टास्क पूरा कयलहुँ लेकिन सभसँ बात करै छहु सभसँ बातहुँ तऽ अपने पेमेन्ट बढ़ल छियासी भऽ गेल
क गो रूपा भी मिलै ह
छियासी भऽ गेल चौंसठि सए
हँ
सबस बात करैत करैत चौंसठ सए छियासी भ गेल चौहत्तर चौहत्तर चौतर सए बारह गो पड़
अपने पर पढ़ाइ पर ध्यान देबै अभी एग्जाम लैके जायल ने छै
की से बात कर रही इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं काहेकि सब गार्जियन के रहता है न कि पढ़ाई के लि मोबाइल देते हैं पढ़ने के लि तऽ सब बात कर रही है इसीलिए दिनमे त कोइ बात नहि देखिखेगी कि य लड़की किया रातमी तऽ कुछ अलग शक हो जाता है न मने तर लाइटो कट गया फिर आ गया हम तोमारा आवाज कम कमएगा
हँ
मम्मीके बड़का पंखा ह त थोड़ा कम सुनाय देगा
हँ हँ
इधर से बोलेंगे तऽ लाइट कटता है तऽ राते सन्नाटा रहता है ने गाड़ी घोड़ा कम चलता है लोग भी सोया रहता है स शोर शरबाह कम रहता है ने त रब तऽ कोइ भी बोलता है धीरे से भी तऽ सुनाइ दे देता है
पता हय ई नम्बर हम कहाँ से लिए
एक सेकेंड रुको न पंखा बन्द करते तऽ तेपर
ई नम्बर है दूसरा लड़की क आप बात भी किए होंगे ई नम्बर पर
ह श पल्लवी शायद लिखाया
हँ ई पल्लवी का ही नंबर है उ उनका न तबियत बहुत खराब हो चुका है हम बोले की की आप हमको नंबर ओ टी पी दे दीजिए हम आपका सब वर्क कर देेंगे तब आज लियै आ हुनका वर्क की है छब्बीस गो हो गया आब चारिए गो बचा ह चारि गो कर लेंगे
बढ़िआ ह जल्दी जल्दी कर दीजिए जितना जल्दी रहेगा पता पेमेन्ट आनेमे नहि हो रहा था उस दिन स मे डालते मतलब यूको बैंक क डालते े अ तथा इं्डियन बैंक डालते पंजाब नेशनल खताथा वह इं्डियन बैंकक खाता चेंज कर करके आता ा हम आइ एफ सी कोड देख लेतेथे कि मेरा आइ एफ सी कोड न है तब समिट नहि कि अगर करते तऽ दूसरे पर जाता आ अ जसका खाता आताथा उक एककाउंट नं्बर भी काटा हुआथा टाका और नाम भी ढका हुआ ा कही पैसा चल जाएगा तऽ रिटर्न भी न हो सकता है
फिसही कैसे की
हम इसीलिए हम आता थ तऽ बैक कर देेते पीछे नहि जाा ा तऽ उड़ा देतेथे वहीं से
हँ हम आपको बोले ने तऽ हमपको बोलेथे ने बैग करे जाइए फिर से
उसमे भक नी हो रहा थ न तऽ वहाँ से अथ करके जस ने सब कचरा उड़ाता ह वऐसे करके उसको उड़इए तब कैसे कैसे करके हुआ ब सिक्यटी मैच नहि हो रहा जब तक अपना खाता का नम्बर नीं देखेंगे एकाउंट नं्बर जब तो आ सी कोड न देखखेंगे नाम न देखखेंगे त कैसे हम सबमिट मारतेै तब आया तब मारे क हमरा खाता मे ने रुपआथा आज दस हजार उठा के आएे हैं आ तीस हजार ब चल है ओ नहि आयता बी ए वालला उसके बाद मे पच्चीस हजार बचत आर पापा पन्द्रह हजार भेजे े तो सोचे
सब न
लिख तऽ देते ह मम्मी वला दएे
अच्छा भने मम्मी वला दए डर नहि ने रहेगा
ह मम्मीे बोलामे ने मतलब था ने निकाल लीथी पैसा दू चारि दिन पहिले आ पंजाब नेशनल बलामे मम्मी बलामे दू हजार ा सोचेके फँसेगा दू हजारमे जाएगा
की कीजेगा इहो इहो पैसा निकाल लीजे आ दोसर एकाउंट मे डाल दीजेगा अपना बला जैसे जैसेमे पैसा आएगा लिखा लीजेगा डरे नहि रहेगा पैसा गायब होने के
ऐसे भी नहि गो पहला पेमेंट आ गा ने तऽ अाउंट प ओकर फुल पेमेंट आ जायगा उठा लेंगे उठा करके कुछ खरीद लेंगे आज मेरा ड्रेस आय उसका गला ही खराब थ बस फिरसको रिटर्न कर दिया फिर मिशो बैलंस मे पैसा आएगा
तब ओ चैनल्स नहि लेंगे
एग्जाम जाेै नऽ वहाँ पे बोलता है कि चमक तमक बान्हिकेऽ नहि
एगले ल छै ने अथीवाला
पटी से तऽ इसमे चज पहन के निहे के ल कटाट दियाा एक बार इसीलि सिम्पल ल पहन के जात एक्जामे ने खाली ए्जाम अकेले खरीदते है बस रुपआ सुबह सुबह हम नहि तुम बोल रहेथे कि एक सए बीस वालामे एक बार कॉल करने के लि उसपे हम पे न होता है तुम से पहले भी ने वो हम पे कॉल कीतीी ने तऽ उसका क्वस््चन बनाथा मेरा नहि बनाथा इतना दिन हम कि उसको कम कम तीन दिन फोन क तीन दिनमे एक्को बार हमक क्वेश्चन नहि बना कआाकि हम इधर से फोन करेंगे ने तऽ करे फोन आ ओ फोन करेंगे न तऽ उसक मना टूठेगा बात होगा उसपे क्वेशस््चन जाएगा मेरा नहि जाताथा उसपे उसपे कल भी हुआ हमरास से बात आज भी हुआ तब उसक आज भी क्वस््चन बना बोल रहे ती कि हमरा न चौद साात सए किछ रुपैआ आय है
हँ हँ हमी करवएथे उसका भी मतलब पूरा प्रोसेस करबाए जे जेना जेना अपनेके बतलियै ने बैंकवला
तब हम बोल कि ह तऽ ओ बात नहि हता दम बता देते सभके फेर ओ सभ वह करनेके लिए जा देतै वह सब जुड़ती है काम करती है उी थ्र फर्म भरता है उसके ऊपर कोइ ह ज रजिस्ट्रेशन करता है
ो हमको मतलब ने डोली जे है न ओ डोली बोली ी कि हमर पूरा टास्क पूरा करबा दीजिये तऽ हम ऑर्डर करेंगे ओ जे चैनल नहि भेजेथे एगो
ह हँ देख उसमे से बहुत सारे है आरो सूट हम सिलवआ सूटर बान्हते नहं हैं
ओहिमे तऽ बहुते कुछु है अपने कितने देखिखाायल
ह हमको दू तीन गो पिंक कलर का दोगो साड़ी आ क्या कहेै एगो ब्लू कलर काग एगो साड़ी देखा वर्क है अच्छे है एगो लहंगा है आ एकगो सूट है ब्लू कलर का सूट है बस इतने दिखाया
फेर एक बार अभी चेक करएगा मतलब ऐसे आपको तऽ आप तऽ मीशो चला ेै आपको वहाँ सस्ते मिलता होगा
हँ मीशो चलाे है मीशो जिसे कि डेली यूज के लए हम नहि लेते ह डी यूज के लि मॉल से ले आे है य या कोई फंकशन होगा न सस्ता जो रह ता को कोइ पूजा अपने बोलता करा कपड़ा पहनने के लए तऽ तुरन्त कहाँ से लाएंगे तऽ मिशो से ऑर्डर करे है कि आराम से पाँच सो तक म अच्छा आ जाता है ओहीसँ इस लिथे तऽ मेरा उसमें गले अच्छा ना रिटर्न कर दिएै ऐसे पहले लिये थे पाँच सए अठहत्तर सत्त रुपआ का एक्जाममे देने के ल लएथे कपड़ा फिर ओ रिटर्न किए य फि आएगा छ पैसा लगास व सेा तऽ दूसरा होगा तऽ ले लेंगे फिर मेे घर मे सब चार बहन है ने चारो कुछ ने कुछ मंगाते रहत है मेर पापा भी उस पर बहुत कुछ मंगाए है मेरी बहन क बेटी हई ही न त उस मच्छरदानी न आता बच्चा के सोने वाला
हँ हँ
पाँच सात घण्टाे बहुत चीज ऑर्डर करलियेथे मेर पापा को बोलाथ मिशो प से मेंबर बनने के लि काकि मरे घरमे बहुत खरीदता थ साबुन आर तेल आर मिशो ऐप से खरीदके भेज देते हैं भैसलिनर
हँ
बेठलग दन्तकन्तिका वही से लेते है
ओ दोकानेसँ लाते हैं सनेटरी पैड्स
खरीदेतेै कोनते कम रहताै चिपकता नह है पेंट पर इसलि हम इस परर एक सएमे नहि देता है अठारे उ रह तै ओहि करतै विस पर नहि देता एक सए
जे मतलब जे लिंक है ने ओहिवलाप लीजेा ने मतलब कितेक है छियासी को पैडल दे छिआासी ग पेड मिलेगा तीन सए चालिसेमे
ह मेरी बालीथी उसमे गोन्दे नहिथा पेंट मे लगा दिया घिसक
नहि नहि हमहूँ यूज किए हैं हमहूँ मंगाए हैं उसी से अ लॉग भी बहुते रहता है मतलब लीकेजके प्रॉब्लम ह नहि रहता है ऐसे वहाँ रिटर्नो करयवला तऽ रहतै कऽ दीजियगा प्रोडक्ट नहि अच्छा है